प्रणाम काका लियो चाची चाह पठौने छथिन्ह अपनेके पसन्दके अदरक आ मरीचवला चाह थि
हँ जुग जुग जियो बबनी दीर्घायु भवः आह कतेक दिनक बाद तोहर हाथक चाहा देखलहुँँ कखनि अयलहू गामक बस तऽ बहुत लेट से आबत अछि नै
कका हम तो भोर बे से निकलो अ निकसलो रहू मुदा ओ जे गामक मोड़ बाला सड़क आछि ने ओतय कनि जाम लगल छलए तहि दरे आधा घंटा देरी भऽ गेल कका अपने केहन छी पैरक दर्द कनीआ कम अछि कि नहि
हू हम तऽ बिलकुल नीक छी धिया तो चाची रोज ओही गामक वैद्य जीववला तेल लगाए दैत छथि एतय आब हम चलय फिरयमे कोनो दिक्कत नहि होइत अछि तूआ पान सोना सारा ओतका बड़का कॉलेजा में मन लागैत छै कि नहि खानपान ठीकसँ होइत अछौ
हँ काका मोन तो लगैत छै मुदा गामक जेहन सुख कतौ नहि छै ओते कॉलेजक हॉस्टल में जे खाना मिलैत छै अ ओकरा खेल के बाद गामा के अरबा चाउर खेसारी के डाली आ ओलकर चटनी बहुत बहुत याद आबैत आछि
हँ बबूनी शहरक पिज्जा बर्गर आगू तोरा गामक दाली भात नीक लगै छौ ई सुनी कऽ बड़ा प्रफुल्लित भेलाय हॅ हमर मिथिलाक संस्कार तोरामे एखनोहु कूट कूट क भऽ रहल अछि कलेजक पढ़ाई लिखाई कहन चलि रहल अछि
पढ़ाइ तऽ बहुत नीक चलि रहल अछि छी कका एहि बेर हमर सेमेस्टर मे पचहत्तरि प्रतिशत अङ्क आयल अछि हम अपन क्लासमे दोसर स्थान प्राप्त कयलहुँ
वाह खूब सुन्दर समाचार सुनल हॅ तोहर क्ककाक नाम रोशन कऽ देलहुूँ हम गामक सभ लोकके कहब जे हमर भतीजी कॉलेज मे नाम कऽ रहल अछि तोहर बाबू जे हुनका सेहो बड़ खुशी हेतैनि
सब अपनेक बाबूजी क आशीर्वाद थिक क क मुदा एकटा गप कहू आगेके पढ़ाइ लेल हमरा कनि कठिन परिश्रम करय पड़त हम सोचि रहल छी जे कॉलेजके बाद सिविल सर्विसेजके तैयारी करी
ह ई तो बहुत पैघा नीक सोच थिक या मुदा तुरात जनबे छौ जे हमर गाम समाजमे एखनो लोग बेटीसभक पढ़ाइक कनि कम महत्त्व दैत छथिन लोक कहै छथिन जे बेटीकेँ बेसी पढ़ायकऽ बिआह करि देबयक चाही
हँ कका हम जनैत छी गामक केतोक लोक बाबूजीक क सेहो कहैत छथिन जे कतहु पढ़ायब अब एकर बियाहक गप सोचू मुदा काका की बेटी सभक अपन कोनो सपना नहि होत छै की हमसभ देशके आ समाजकके लेल किछु नहि कऽ सकैत छी
नहि बबनी तू एकदम सही छ गामक लोकक सोच कनि सकी नभए सकैत अछि मुदा तोहर काका तोरा साथ अछि तोहर बाबूजी सेहो तोरा पूरा सहयोग करतऽ जँ मिथिलाक बेटी कलेक्टर वा पुलिस अफसर बनत तऽ हमर गामक नाम पूरे देशमे हेतै
धन्यवाद कका अपने की गप सुनी कऽ हमर हिम्मत दुगुना भऽ गेल हम गामक कोहि रूढ़िवादि सोच क बदल देब हम प्रमाणित करब जे बेटी क जे अवसर भेटे तऽ ओ आकाश छू सकैट अछी
बिलकुल धिया हमरा तोराप पूरा भरोसा छै मुदा एकटा बात याद रखिहए बड़का शहरमे चकाचौद बहुते छै ओतय अपन गामक मर्यादा अपन मैथिली भाषा षा आ अपन लोक कलाके कखनो नहि बिसरयेँ
कक्का अहाँ तऽ हमर र रगसँ वाकिफ छी हम हॉस्टल मे अपन रूम के मिथिला पेंटिंगसँ सजोले छियै हमर शहरक सहेलीसभ सेहो हमर भाषा संस्कृतिस बहुत प्रभावित छथि ओसभ कहैत छथिन जे मिथिलाक संसारक सबसँ मधुर भाषा थिक
वाह सत कहलहुँ भवनि विद्यापतिक ई भूमि थिक एते यकि भाषा मे जे मिठास अछि ओ कत कतहु दोसर जगह नहि मिलत
हँ काका हम गामक रास्ता मे देखल हूं जे आब गामा मे सेहो बिजली चौबीस घंटा रहैत अछी आ सब लग पक्काक क सड़क बनी गेल अछी गाम तऽ कनि बदलि गेल अछि नै
हँ बबूनी समयके साथ विकास तऽ भेल अछि आ भोर भोर कनिया लालटेन जरबय के जरुरत नहि पड़ैत अछि आ गाम मे वाइ फाई सेहो आबि गेल अछि मुदा कनि दुखक बात ई अछि जे गामक युवा सब कृषि छोड़ी कऽ आ बाहर भागि रहल छथि गामक खेतसभ बञ्जर भऽ रहल अछि
ई तऽ चिन्ता के विषय अछि कका युवा सब शहर के तरफ प्लायन कर रहल छथि कारण ओकरा सब क लागे छै जे खेती मे कोनो फायदा नहि छै मुदा हम कॉलेज मे आधुनिक कृषि के बारे मे पढ़लहु हूं अछि ज हम सब गाम मे नवीन तकनीक से खेती करी तऽ बहुत ला भऽ सकैत अछि
हँ से कहानके तकनीक ठीक बगनी हमरा सेहो कनि समझाउ हम तऽ एखनो ओहि पुराना तरीकसँ धान आ मखान उपजइत छी
काका अबजीप इरिगेशन ऑर्गेनिक फार्मिंगके जमाना छै एहिसँ पानिक बचत होइत अछि आ फसलक गुणवत्ता सेहो नीक रहैत अछि आ जे मखान आछि ने ओकर तऽ अब अन्तराष्ट्रीय बाजारमे बहुत माँग छै जे हमसभ मखानक सही पैकेजिंग आ ब्रांडिंग कऽ क ऑनलाइन बेची तऽ मुनाफा कितको गुना बढ़ि जाय
हू आरे तू तऽ पढ़ाइक साथ साथ खेती बाड़ीक सेहो बड़ नीक ज्ञान रखने छै हम तऽ सोचबे नहि क क सकैत छलहुँ जे मखानक इंटरनेटपर बेचल जा सकैत छै
हँ कका हम अहांक क मोबाइल पर देखायब जे कोना लोक गाम मे रहिक क लाखो टका कमा रहल छथि हम अहाँके पूरा मदद करब कॉलेजसँ जखीन हमर डिग्री पूरा भऽ जाय तऽ हम गामक किसानसभक लेल एकटा ट्रेनिंग सेंटर खोलब
वाह तोहर ई सोच सुनिकऽ हमर आँफी आँखि भरि गेल लोक कहै छथी जे पढ़ी लिखिके बेटी पराया धन भऽ जाइत अछि मुदा तू तऽ गावक असली धन छै तऽ ओ गामक माटिक कर्ज चुका कऽ रहल छै
कका ई सब तऽ भविष्य के गप भेल ई कहू जे एहि बेर मधुश्र पावणी आचौर चन मे की सब तैयारी भए रहल अछि चाची चाची कहि रहल छलै जे एहि बेर गाममे पैक पूजा होतै
ह हँ बबुनि तोहर छोटकि बहिन नेहा क एही बेर पहिली मधुश्रावनी थिक ने तहि दुआरे पूरा कुटुम्बसभ गाम आबयवला छथि मिथिलाक रीति रिवाजक अनुसार बड़ धूमधामसँ पूजा हेतै
वाह तब तऽ बड़ मजा आय हम तऽ चर चौड़चनक चाँद देखै के लेल बहुत उत्सुक छी ओ दहिक पातर केलाक थाम अपूर्णक आत पर सजल पकवान सोची कोहि मुंह मे पानी आबैत जाइत अछि
चौरचन मे तोर चाची के हाथ बनल पिड़ुकिया आ खजरी तोरा कतय पसन्द छौ आ हमरा जनै छी तू चिन्ता मत कर तोरा लेल अलगसँ राखल जायत
हँ ककाऽ हमरा सभ पसन्द जानैत छी अच्छा क का एकटा गप कहू बाबूजी कनिक चिन्तित रहैत छथि कि हम जखन फोन करैत छियैन तऽ ओ कनी थकल थकल लगैत छथिन
हँ बबुनी ओ चिन्ता तोरा पढ़ाइ कऽ कऽ नहि छै ओ चिन्ता छै गामक एकटा पुरान जमीनक गामक किछ दबांग लोक ओहि जमीन पर कब्जा कऽ कऽ बैठल छथिन कोर्ट कचहरी के चक्कर कर लगा लगाके तोहर बाबूजी कनि परेशान भऽ गेल छथिन
ई त बड़ गलत गलत गप थीक कक्का हमर अपन जमीन पर दोसर लोग कोना कब्जा कऽ सकैत छी कि पुलिस कोनो कारवाइ नहि कयलक
पुलिस वला सब सेहो अही लोकक तरफदारी करैत छथि कारण ओ सब पैसे बला लोग छथि हम सभ सीधा साधा किसान छी ताहि दुआरे हमरासभ कऽ दबा देल जाइत अछि
कक्का अहाँ बाबू जी से कहीबनी चिन्ता नहि करथि हम आब कानूनक पढ़ाई सेहो कऽ रहल छी हमरा अधिकारक ज्ञान अछि हम शहर सँ एकटा नीक वकील सँ गप्प कऽ कऽ आयल छी अ हम सभ आर टी आई फाइल करब आ ओहि जमीनक सब असली कागज निकालब कानून आगे कोनो दबंग नहि टिकत
वाह तोहर ई बात सुनि कऽ हमरा आधा चिन्ता दूर होए गेल बबुनी तोहर बुद्धि आ साहस दुनू देखि कऽ हमरा लागैत अछि जे अब हमर घरमे कोनो विपत्ति नहि आबि सकैत अछि तू तऽ हमर घरक झाँसीके रानी छह
कक्का हम गाम के कतो बेटी सबके देखलहुँ जे एखनो इसकुल नहि जाय पाबै छथि ओ सब घरक काज मे ही व्यस्त रहैत छथि की हमसभ ओकरासभ लेल किछु नहि केर सकैत छी
हू गप तऽ तोहर सोला आना सही छौ बबुनी गाममे सरकारी स्कूल तऽ अछि मुदा मास्टरसभ समयपर नहि आबै छथिन आ लोक अपन बेटीे कऽ दूरक स्कुल पढ़बै मे डराय छथिन
हम सोचि रहल छी काका जे एहि पन्द्रह दिन के छुट्टी मे हम गामक सभ बेटी सभके दाल लानीपर जमा कऽ के रोज दो घण्टा पढ़ाबब ओकरा सब कऽ कम्प्यूटर आ इन्टरनेटके बारेमे सेहो बतायब
वाह ई तऽ बड़ उत्तम विचार थिक हम तोरा लेल दलानी साफ कऽ देब आ गामक सभ लोक क आब कहब जे अपन अपन बेटी क आरती लग पठनके लेल पठाबथि तोहर ई प्रयास गामक भविष्य बदल देथि
हँ कका शिक्षा ही तो हथियार थिक जे कोनो सेहो समाज क बदलि सक तऽ अछि जँ मिथिला नारी शिक्षित होते तऽ पूरा मिथिलाञ्चल समृद्ध बनत
हूं धिया आजू तोरासँ गप्प कऽ कऽ हमरा बड़ आत्मसन्तुष्टि भेटल तू सिर्फ पढ़ल लिखल नहि छौ तोरा लग एकटा बड़ सुंन्दर हृदय सेहो छौ जा आब कनि आराम कऽ लऽ आ चाची के कहि दे हैं जे चाची के क दे हैं जे आजू रात भोजन मे तोहर पसंन्दक माछ भात बनते
चलू ठीक छै कका हम ई अभीये कहैत छियै काकीके ठीक छै
जुग जुग जिओ बबुनी
ठक प्रणाम करै छिय